हेलो की यौ की हाल चाल?
ठीक छै अपन कहियौ?
कटि रहल छै।
अचछा आओर की गामक की खबर?
की खबर आइ तऽ गाँव में छलहु हे ने यानी कि गेलहुँ कॉलेज। अहाँके पहिले सरजीे के लेलहुँ सरजीे के लेलहुँ फेर गेलहुँ कॉलेज सोचलहुँ जे सरजी लऽ कऽ जाइ छी तऽ सरजी के सामने पेट्रोल भरा आ सरजी कहीं कहता जे ले पेट्रोल के पाइ तू नहि दैहि हम दै छियै। सेहो नहि भेल हम एक सए बीस रुपआ के जोश जोश मे डलवा देलियै ओकरबाद जाकऽ अहाँ के गेलहुं कल अथी हुनका छोड़ि देली कऽ तऽ अहाँ के गौशाला रोड लग मंगरोनी वाला रोड में अहाँ के जतऽ रोड घूमे छिये।
हँ हँ।
ओते ओतय छोड़ देलियै हुनका फेर एलहुं ओहि सब ओ एयलाक के बाद फेर कॉलेज घुसलहुं कॉलेजमे आब अकेले पड़ि गेलहुँ। दोस्तो सब नहि आयल छले आओर रिचार्जो न य जे फोन मे जे फोन करितहु दोस्त के। ई कि बुझलियै अकेले पड़ गेलों ते पहिले छोटका बच्चा सब के देखलिये अहाँ के क्रिकेट खेलाइत छलै क्रिकेट खेलाइत छलै तऽ हमहु काना मे सबरे ठाढ़ भऽ कऽ देखे छलों हें ताबेत इ पीछा से तीन गो लड़की की एलय।
अच्छा।
एगो दूगो मीन या एगो अथी छलै हिन्दूये छलै। ओ अपन भाषण दै छले जे ओकर बॉय फ्रेंड के ब्रे कप भेलै तऽ ओकर ब्रेकअप भेलै तऽ ओकर बॉय फ्रेंड एना करे छले ओकर बॉयफ्रेंड कहलकै जे रिंग देलियै ओ खोलि दय कहै जे रिंगकियो दऽ देते अपनो खरीद लेब ओ फेेक देलकै ए एते जोर जोर से चिचियाइ छले ओ लड़की कहे छलै दोसर लड़की दिया अपन दोस्त जाइ छै ओइ एते जोर जोर सऽ चिचियाइ छले जे पूरा कॉलेज यानि कॉलेजे मे अथी भेलै फोन पर बात करै छलै कि सामने बात करै छलैये की पता पूरा कॉलेज हँ ओकरे देखे छलै सब आब लड़की जे केना बजय छै। हम छलियैहे नहि। ओ लड़की कहानी सुना रहल छलै अपन दोस्त सभकेँ।
अच्छा।
यानि कि हम जे छियै, हम अहाँ हम अपन दोस्त के अप हम अहाँके अप- यानिकि हम अपन दोस्त के कहानी सुना रहल छी। अहाँके अहाँ छियै जेना हर्ष छियै, दू आदमी ठाढ़ छियै आओर हम छियै हम ओकर कहानी सुना रहल छियै आओर हम जे कहानी सुना रहल छी ने, तऽ हाँ हम एना बाजि रहल छी जे आस पास के जतेक भी आदमी छै ने, सभके कानमे ओ आवाज जाइत हेतै। हम ओकरासँ करीब दू तीन हाथ दूरीपर छलहुँ हेँ, तैओ हमरा पूरा कंठस्थ ओकर आवाज सुनाई दऽ रहल छलए। हम इधर क्रिकेट के बच्चा सभके क्रिकेट के आनंद लऽ रहल छलहुँ हें आओर पीछा ओकर बातके आनन्द लऽ रहल छलहुँ हेँ।
हँ, दुनू दिशा अहाँकेँ आनन्दे मिलैत छलए।
आनन्दे भेटैत छलए हमरा ओतय, हम आरामसँ ठाढ़ छलहुँ हेँ ओतय। और तेहन तेहन छौंड़ा सभ छै क्लास मे, जे बाँहिके तेना नहि कहैत छलै सॉरी सर जी आइ लव यू धुर तोरी वालाके, एहेन केओ कहलकै सॉरी के? हें? कौआके आवाज निकालैत छलै सी टी मारैत छलै आओर सरजी सभ तेहने, सरजी सभ कहैत छै देखू तुम लोगों को चीटिंग मारना है तो मारो, लेकिन टेबल पे रख के नही मारो। टेबल के नीचे रखके मारो। मोबाइल तुम चीटिंग करो। कहैत छै तुम मोबाइल को टो टेबल के नीचे दे के रखो, उसके बाद तुम चीटिंग करो। तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन टेबल पे मोबाइल नहीं रहना चाहिए।
हँ, ओहो सभ, देखियौ ओहो सभ तऽ अपन देखतै। मतलब ओकरो सभके मानि कऽ चलू कि केओ आबि गेलै, शिक्षकमे कोनो आबि गेलै ओकरासँ पैघ। आब देख लेलकै जे हँ कि जे शि टीचर ओतय बैठल छै आ बच्चा चोरी कऽ रहल छै, तऽ की फेर तऽ ओ टीचर के कहबे करतै किछो।
से तऽ छै। अहाँके ओक सएह भेल। दो तीन गो दोस्तो यानिकि ओ जे क्लास मे यानिकि महिला मित्र जे छलए यानिकि दोस्त की, ओ ओकरा संगे जे परीक्षा देने छलियै ने तऽ ओकरा संगे कनि जान-पहचान बनि गेल छलए, सोचलहुँ ओकरा सँ बातचीत करब, लेकिन बातचीत कैए नहि पयलहुँ। अहाँ ओ ओहि कोनमे बैसल छलए। ओ ओहि कोनमे बैसल छलए, तऽ हम एहि कोनमे बैसल छलहुँ हेँ। पहिल बात वही तऽ दिक्कत छै ने। देख लैतए तऽ फेर ओ अपने आबि जैतए।
अच्छा।
यानिकि हम जे इंटरनल एक्सटर्नल जे डी एन आई मे दै लेल गेल छलहुँ हें तऽ ओ सामनेसँ हमरा टोकैत छलए, तऽ यानिकि ओहि दिन हमरा हुनको हुनको नहि सीट भेटैत छलैए आओर हमरो नहि सीट भेटैत छलए।
आँए यौ ई सीट जे होइए ओ सीट केना रहैए? मतलब अहाँकेँ रोल नम्बर बता दैए एडमिट कार्ड पर?
हँ, रोल नम्बर रहबे करत अहाँकेँ। अहाँ जाउ, पहिले यानिकि अगर, तऽ अहाँ कोन कॉलेज मे छी? अहां- जे एन कालेजमे छी? हँ-जे एन कालेज मे छी न तऽ अहाँ के जे एन कॉलेज के आर के कॉलेज सेंटर देत।
हं यौ सुनै छीयै आरके कालेज में बड टाइट राखै छै।
देखियौ टाइटो लयछै ढिलो लै छै। अहाँके इंटरनल एक्जाम जे छै ने ओ कनी ढीला लेत आ एक्सटर्नल जे ए्ग्जाम जे हय छय यानि की दोसर के आबय जे छै ओ टाइटो लय छै ओहो में टाइट और ढीला लय छै, अहाँ के मौका भेट टल और अहाँके अथी भेल यानि कि अहाँ कनि चोरी करऽ मे एक्सिलेंट छी अहाँ, बढ़ियां छी। तखन अहां चोरी कऽ सकै छी जेना हमर सबके अय बेर डी एन वाई मे केलक। गेलहुं एग्जाम दै लय सुनै छलियै यानि की हर स- सबु सब के परल रय तऽ हम सोचलियै कि जे अहाँ के सब कुछ ओनाहिते लऽ कऽ जाइ छै। हम पहिले पाँच सात आदमी के जै देलियै, देखै छी मोबाइल तोबाइल धराइ छलै सीधे कहै छलै बाहर निकलो। सीधे बाहर निकलो हम कहलिए अरौ तोरी बला के ने हम बैग लक‌ गेल छी न किछऽ लक‌ गेल छी मोबाइलो चोरा लेत अगर बाहर कतौ राखब तऽ
हँ सेहो बात छै, मोबाइल अहाँ आ मतलब मोबाइल आइ कायलमे अहाँ ककरो द‌औ नइ ने सकै छी न
द‌औ न‌इ सकै छी आब सब अपने इंजीनियर भऽ गेल छै पहिले सीम निकाइल के फेेक देत पासवर्ड तासवर्ड अपने तोइड़ दैय छै आदमी सब सब तऽ आब इंजीनियरै भऽ गेल छै यूट्यूब देख देख क आब तै दुआरे हम मोबाइलो न‌इ देलियै।
इ सब में
और तैं मे एकटा छौडा छलै जे बात छै हम ओकरा नइ चिन्हय छलियै खाली मुंह देखै छलियै जे आर के कॉलेज मे छौंरा रहै छै देखलियै ओकरा ओ अपने कहैया जे दोस्त तुम न यहाँ पे तुम यहां हम यहाँ पे खड़े हैं तुम मोबाइल दे दो। तुम अन्दर घुसो आ उसके बाद हम तुमको मोबाइल दे देेंगे यहाँ से हमरा रूम छले अय साइड यानि अपोजिट साइड ओर ओकर ओ- मोबाइल ओकर ठाड़ छलै अपोजिट साइड यानि ई वाला गली मे हमरा जाय के छलै तऽ ओ गली मे ठाड़ छलै। हम नि घुसलौं मैडम पूछैय हम कहलिय मेम रूम कहलकै जे हम कहलिय यस मैम
ओ मैडम सिक्वेंस मे पैड़ गेल हेेतै
हँ हँ हम कहलियै- एकठो बात कहलकै जे ओ गेलहुँ कनि दूर मैडम हमरे देख रहल यै देख रहल यैए आ जखने मोबाइल लेलहु त की कहलौं मोबाइल लेलियए और सीधे डांड़ मे घुसिया लेलीयै। ओकरा कनि शक भेलै लेकिन किछ कहलक नइ जे बात छै, फेर हम अपन ओहि साइडस ओहि साइड गेलहुँ। तऽ हमरा सब मास्टर सब सब एनाक गौरस देखियै हमरा तऽ हालत पस्त भऽ गेल। हम कहलियै भाय साब आय बइच गेलों अंन्दर गेलो तऽ अंन्दरो में तेहने हैत एक रती के रूम छै डी एन वाइ मे से तऽ पतेया ओइमे ओ तीन -तीन मास्टर के कोचने हम कहलियै अरे तोरी भाला के तैयो हम चीटिंग कऽ लेलिऐ।
जा केना यौ?
जखने मास्टर देखियौ हमर आदत छले टेबुल के तर मे जांघ पर रखने रहितौ।
हँ ओ अहाँके सबसे अच्छा काम भेल। हमरो एनाहिते मतलब हमहूँ जे पहिले बारहवामे इस्कुलमे पढ़ै छलहुँ
हं
पूरा इस्कुलमे टाइट रहै छलै जे मोबाइल अन्दर ले के नहि जा सकते तऽ हमहूँ डाँड़मे खोसने रहैय छलहुँ बुझलियै क्लास मे चलि गेलहुं तऽ अपन जा कऽ बैठल छलौं तऽ बैठल छी त कनी मैडम सब कनी इमहर स उमहर गेलैथ तऽ हमहूँ अपन मोबइल नि नीकाललौ आ गूगल खोलहुं धरा धर मारलौ ओइ टाइम मे चैटो जी पीटी नहि आयल छले चाट चिपिटीमे मारतौ तऽ आबि जेतै तऽ ओ टाइम मे गूगल स काज कराब‌ पड़ै छले तऽ फेर करै छलहुं एगो जाँघपर रखने छी आ मतलब जांघ पर जखन अहाँ मोबाइलके रखने छी तऽ जांघ एक रत्ती न‌इ अहाँ हिला सकैत छी।
आ देखियौ ने हमरा सभमे की छलै अबिते ने तऽ स पहिले जांगे दिस देखते अहा के ऊप न नहि देखतेझ़् अहां के कनि झुक झुक के जांगे दिस सब के देखैत रहिते तऽ जखनेथं हम मास
छले जे अहाँके जाांग तांग ने ऊपर से बस देखते देखियौ एगो बात छै एना एगो बात ई छै जे अहाँ तेन पकड़ि लेलकै आब ओ जादा बच्चाके--ओऔो् पकड़ी के दैक्छै र ओहिब वला के देखाबै छै ओहो दिक्कत अगर मानिकऽ चलू ओ देख देखऽ दै छै आ दोसर आब कऽ देख लै छियै सेहो दिकत त आब पूरा खुले के देखबाबा दै जे सेहो ओकरा ल दिक्कत छै तऽ टीचर सब अपने सिक्वेन्समे फँसल रहैया जे हम करू क कि।
करू तऽ करू की?
ताहि दुआरे कनि अपन टाइटो रखलक कनि अपन ढिलो रखलक जे बच्चा चल चल रहल से निकालि देलक ओहिहे मे आ जे बच्चा अपन ओ रहल छै से अपन ओहिमे फँसि गेल ह
की कहलहुं हम गेलहुँ ने तऽ हम की कहै छलहुँ श प टाइम मे जाइ छलहुँ। शर्ट जखने पहिरे छलहु हे ने तऽ जखने मास शार्ट के तर मे कनी घुस सिया लैतो आ राखि देैतो और बुझाइये नहि देैत जे मास्टर के जे अथियो छै।
अच्ा
तेना अथि राखि दै छलहुँ हँ ओकर बाद जाकऽ सब तऽ अथि केलहुँ तऽ परीक्षा तऽ केना तो गेल और एहि बेर सेकेंड सेमेस्टर लै जे कोइ छुटि गेल तऽ ओहिमे दै लए गेलहुँ तऽ फ्री फोनसँ चिट्टींग मारलहुँ फ्री फोनसँ एहि बेर च हँ चेको नहि केलक यौ अहाँ केना चेक केलक सीधे अथि एडमिट कार्ड देखय ओकरा बादे ओ रूममे चलि जाउ ओहि रूममे चलि जाउ ओहि रूममे चलि जाउ ओहि रूममे गेल रही मोबइल ल के यानि डाड़मे घुसेने रहो मोबाइल से मैनेजर कही सामने मे लोक जेबै तऽ क बजतै हँ द गेलहु अहाँके गेलहुं तऽ फेर नहि चेक केलक हम कहलियै वाह हमबार क ओतहु नै चेक केलक मासरै छै जे छुपा रखो मोइलग मबइल ल हम रखने छलहु हे कनि मास्टर तऽ ढिले देलकै जे कहलकै जे बाबू तुमलोग आराम से लिखो हम बाहर यहा पे सामने मे बैसे हुए है तल्ला मत करो आराम से सामने बैसल ओ, आओर हमसभ सीटिंग मारि रहल छी पच नमरी खाली हम अपना मोन से देखलहुं जती दूर मास्टर छले हमान आ सें पास मोबाइल पंच
हँ य ओहे कॉल हो ने
पचटिंग पता चले
देलक कनी टाइटो क देलक बुझलियै। हँ तऽ उहे छै अच्छा काम हँ
अहाँके ओहनर मासटरो तेहने भेट गेलरै नै फ्रीएग्री टोपी उल्टा पहिरने रहियै हम मानि लि गर्मी छलैया त टोपी उल्टा कहलै जे टोपी उल्टा कोन पेहनता रै सीधा पहिने जाइ न हमो सर गर्मी लग रह ह तो खुलो टोपी हमो कहलिए सर समझिय क्या बात समझिये हम कहोलिय सर टकला है टकला है तो क्या हो गया अरे टकला है तो क्या हो गया खोलअ
एनाहिते हमरा मुजफ्फरपुर मे एक दिन करैया बुझलियै।
हँ
एनाहिते दिन हमरा मुजफ्फरपुरमे चइल रहलछे हमरो पूछैए तु इतना टोपी पहन के क्यू रहते हो, हम कहलियए आप बात समझिये न बात समझिये हमहूँ कहलिय बात
बात समझिये न नैय
हऽ त सेह
और सब कहियौ हेलो
यौ कहै छेलो अनीश बाबू कतऽ छै।
अनीश बाबू हेता अपन छत पर बैसल
अहाँ कतय छी।
हम हुनके चौत हुनके घर के छत पर बैसल छी।
जा घबरा कॉल केने छेलै दू बेर हम छलहुँ कनि कोतवाली चौक पर कुछ कारणवश गेल छलहुँ बुझलियै।